हेलो।
हलो।
नमस्कार।
जी नमस्कार।
सब ठीक छियै न?
हँ सब ठीक छै, अपन बताउ
हमर सब ठीक छै। कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे भोजन केवल पेट भरबाक लेल नै। बल्कि शरीरके स्वास्थ्य रखबाक लेल सेहो जरूरी होइत अछि।
बिलकुल क्योकि सही भोजन शरीरके ऊर्जा ताकत आ। रोगसे लड़बाक क्षमता प्रदान करैत अछि।
सच कहू तो बहुत लोक स्वाद पर ध्यान दैत छथि। मुदा भोजनक पौष्टिकता पर ध्यान नै दैत छथि।
हँ आ एहि कारण धीरे -धीरे शरीर कमजोर होयम लगैत अछि। आ विभिन्न समस्या उत्पन्न होइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे भोजन हमेशा समय पर करबाक चाही। ताकि शरीरक प्रक्रिया सही ढंग से चलैत रहै। हलो।
बिल्कुल क्योकि सही भोजन शरीरके ऊर्जा ताकत आ रोगसे लड़बाक। क्षमता प्रदान करैत अछि।
हँ कहली हम। पढ़लियो जे भोजन धीरे- धीरे चबाकेँ खायब बहुत लाभदायक होइत अछि।
हेलो।
सच कह तो बो। बहुत लोक स्वाद पर ध्यान देत अछि मुदा भोजन पौष्टिक ता पर ध्यान नहि देत अछि।
हँ एहि कारण धीरे -धीरे शरीर कमजोर। होबे लगैत अछि आ विभिन्न समस्या उत्पन्न होइत अछि।
हमरा लागैत अछि जे भोजन हमेशा समय पर करबाक चाही ताकि शरीर क शारीरिक प्रिक्रिया सही ढंगसे चलैत रहत।
बिल्कुल अनियमित समय पर भोजन करनाइ। स्वास्थ्य लेल हानिकारक होइत अछि आ पाचन पर असर डालैत अछि।
काल्ही हम पढ़लौ जे भोजन धीरे -धीरे चबा। खायब बहुत लाभदायक होयत अछि।
हँ कियाकि अच्छा तरह से चबाओल भोजन। जल्दी पचैत अछि आ शरीरके पूरा लाभ देैत अछि।
सच कहू तऽ बहुत लोक जल्द से जल्दी- जल्दी भोजन करैत अछि। जे सही आदत नहि अछि।
बिल्कुल जल्दी भोजन करनाइ। पेट आ पचनतंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालैत अछि।
हमरा लागत अछि जे भोजन मे हरी सब्जी, फल, आ दाल। अवश्य शामिल करबाक चाही।
हँ कियाकि एहि। सबमे शरीर लेल जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रामे होइत अछि।
काल्ही हम देखलू जे बहुत बच्चा बाहरक कला। भुना चीज बेसी पसंद करैत अछि।
ई स्वादिष्ट जरूर होयत अछि। मुदा अधिक मात्रामे खेनाइ स्वास्थ्य लेल उचित नहि अछि।
सच कहू तऽ पानी सेहो भोजन जेकाँ जरूरी अछि।
बिल्कुल पान पर्याप्त पानी शरीर के स्वास्थ रखैत अछि आ कई रोग स- - के बचाबैत अछि।
हमरा लागैत अछि जे भोजन करैत समय मन शांन्त रहबाक चाही।
हँ, तनाव या चिन्ता में भोजन करनाय पाचन प्रक्रिया के प्रभावित करै सकैत अछि।
काल्ही हम पढ़लु जे- - रातिक भोजन हल्का होइ स्वस्थ्य बेहतर रहैत अछि।
बिल्कुल कियाकि राति मे शरीर के भोजन पचाबे लेल कम समय भेटैत अछि।
सच कहू तऽ सन्तुलित भोजन स्वस्थ्य जीवनक आधार अछि।
हँ, किया कि शरीर के हर प्रकारक पोषण संन्तुलित मात्रा में चाही।
हमरा विश्वास अछि जे लोक सही भोजन पद्धति अपनायब- - बहुत रोगो से बचल जा सकैत अछि।
बिलकुल स्वस्थ भोजन, स्वस्थ शरीर, अस्वस्थ मनन- - निर्माण करैत अछि।
सही कहलिए - - जी भोजन केवल भूख मिटाव के साधन नहि बल्कि जीवन के स्वस्थ ऊर्जाावन- - आ संन्तुलित रखबाक आधार अछि। आ जे हम सही समय पर सही मात्रा मे आहि- - प्रकारक भोजन- - करबा दीर्घकाल तक स्वस्थ आ सक्रिय जीवन जी सभक- -
कलियामे एक लेख पढ़ैत छलु, जाहि मे लिखल छल जे भोजन केवल स्वाद लेल नैय- - बल्कि शारीरिक प्रति अंग के सही ढंग से काम कराबे लेल- - आवश्यक होइत अछि, आ एहि कारण - - भोजन चुने समय बहुत सावधानी ब बरतवा चाही।
बिलकुल जी क्युकि हम जे किछु खाइत छी। ओहि से हमरा शरीर निर्माण होइत अछि। आ जे हम लगातार असन्तुलित भोजन करब ओकर नकारात्मक- - परात धीेरे धीेरे पूरा शरीर पर दिखाई देैत।
सच कहू तऽ आइ काली बहुत लोग भोजन पौष्टिक- - तब ध्यान देबाक बजाय केवल स्वाद आ तात्कालिक आनन्द पर ध्यान दैत छथि। जे भविष्यमे स्वस्थ्य समस्य उत्पन्न कै सकैत अछि।
हां - - एहि कारण मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग आ अन्य कतेको समाय से कम- - उम्रमे देखबाक लेल भटैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे दिनक शुरुआत हमेशा पौष्टिक भोजन से- - होबाक चाही ताकि पूरा दिन शरीरके पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होइत रहत।
बिल्कुल क्यूंकि सुबहक भोजन पूरा दिनक कार्य क्षमता- - आ मानसिक एकाग्रता के प्रभावित करैत अछि।
कहलियए हम पढ़लियो जे भोजन करे समय मोबाइल चर्चित रहहिय अन्य ध्यान भ्ग करनिर छैए- - से दूर रहबाक चाही।
ई बात बिल्कुल सही अछि। क्यूंकि ध्यान पूर्वक भोजन करला आ व्यक्ति अपन- - आवश्यकता अनुसार खाइत अछि आखिर - - पाचन प्रक्रिया सेहो बेहतर रहैत अछि।
सच कहू तऽ बहुत लग भोजन जल्दी -जल्दी समाप्त करबाक कोशिश करैत छथिन। जबकि शरीर के भोजनक स्वाद आ पोषण ग्रहण करबाक समय देबाक चाही।
हां धीरे-धीरे चबा खेनाइ केवल पाचन लेल नै बल्कि शरीरके सन्तुष्ट अनुभव करबा लेल सेहो जरूर अछि।
हमरा लगैत अछि जे भोजन मे विभिन्न प्रकारक सब्जी, फल, अनाज आ दाल शामिल होयबाक चाही। ताकि शरीर के हर प्रकारके पोषक प्राप्त होए।
बिल्कुल क्योंकि किसी एक ही प्रकारके भोजन लगातार खाइ। शरीर आवश्यकता पूर्ति नै सकैत अछि।
कल्हि हम देखलियो, जे बहुत बच्चे मीना बाजार मे बेटनिहार पैकेट वला खाद्य पदार्थ पर अत्यधिक निर्भर भए गेल छथि।
ई चिन्ता कर विषय अछि, क्यूंकि एहन भोजनमे अक्सर अत्यधिक नमक तऽ चीनी आ कृत्रिम पदार्थ मिलन होइत अछि।
सच कहूं तो घर पर बनल साधारण भोजन बहुत बेर मेहगा भोजन से बेसी लाभदायक होइत अछि।
बिलकुल-बिल्कुल क्योकि घर भोजन सामान्यतः ताजा स्वच्छ आ सन्तुलित होइत अछि।
हमरा लगैत अछि, जे पर्याप्त मात्रामे पानी पीबाक आदत सेहो भोजन जीतबे जरूरी अछि।
हां क्यूंकि पानी श शरीरक लगभग प्रत्येक प्रक्रिया मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि।
कल्हि हम पढ़लियो, जे भोजन मात्रा पर नियंत्रण रखनाय स्वस्थ जीवनक महत्वपूर्ण हिस्सा छैय।
बिल्कुल बिल्कुल आवश्यकता से अधिक भोजन करनाइ शरीर पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा दैत अछि।
सच कहूं तो स्वास्थ्य भोजन केवल रोग से बचावै उपाय नै बल्कि अच्छा जीवन जीबाक आधार अछि।
हां कियाकि स्वस्थ शरीरमे रहनिहार व्यक्ति मानसिक रूपसे सेहो अधिक सक्रिय आ प्रसन्न रहैत अछि।
हमरा विश्वास अछि, जे बचपन से सही भोजन सम्बन्धी आदत विकसित कयल जाय तऽ भविष्य मे स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुत समस्या से बचल जा सकत अछि।
बिल्कुल बिल्कुल जी क्यूंकि आदत सब धीरे- धीरे जीवनशैली बनि जाइत अछि। आ जीवनशैली ही स्वस्थ तैय करैत अछि।
सही कहेलियै भोजन के केवल भूख शान्त करबाक साधन नै बल्कि मानव शरीरक विकास शक्ति रोग प्रतिरोधक क्षमता मानसिक सन्तुलन आ दीर्घकालीन स्वास्थ्य दरक आधार अछि, हां जे हम सोची विचार कर सही समय पर सही मात समय सही प्रकारक भोजन करब तऽ हम स्वस्थ ऊर्जा वान आ सफल व्यक्ति जी सकब
कल्हि हम सोचैैत छलू जे बहुत लोग एहि बात पर ध्यान नही देत अछि जे भोजन केवल स्वादक विषय नही बल्कि शरीर दीर्घकालीन स्वस्थ से जुड़ल एक महत्वपूर्ण निर्णय होइत छैय।
कियाकि हम जे तैय हम जे भोजन रोज खाइ छी। ओ धीरे-धीरे हमरा शरीर मन आ ऊर्जा के प्रभावित करैत अछि।
सच कहूं तो आइ काल्हि बहुत लोक अपन व्यस्त जीवन कारण जल्दी से किछु भी खा लैत अछि आ भोजनक गुणवत्ता पर ध्यान नहि दैत अछि।
हां मुदा एई। आत्तिक परिणाम तुरन्त नय, बल्कि कुछ वर्ष बाद स्वास्थ्य समस्या केर। रूपमे देखा जाइत अछि।
हमरा लागैत अछी जे भोजन करबा से पहिने शरीरक आवश्यकता के बुझबाइन जरूरी अछि। केवल स्वाद देखी के निर्णय लेना लेबाक चाही।
बिलकुल, कियैकि हर व्यक्ति के उम्र कार्य क्षमता आ शारीरिक आवश्यक तऽ अलग -अलग होइत अछि।
कल्ली हम पढ़लु जे, बहुत रास लोक तनाव या उदासी मे आवश्यकतासँ अधिक भोजन करल लगैत अछि।
ई सही बात अछि, मुदा एहन स्थिति मे भोजन समश्या के समाधान नहि बल्कि कतेको बार, समस्या के बढ़ा दैत अछि।
सच कहू तो भोजन हमेशा शान्त, मन आ आरामदायक वातावरणमे रखबाक चाही ताकि शरीर ओकर पूरा लाभ ग्रहण सकै।
हँ कियेकि मानसिक स्थिति सेहो पाचन प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डालैत अछि।
हमरा लगैत अछि, जे भोजन में रंग -बिरंग सब्जी आ फल शामिल करनै बहुत लाभदायक अछि।
बिलकु कियेकि अलग अलग रङ्ग फल आ सब्जी अलग -अलग प्रकारक पोषण प्रदान करैत अछि।
कहली हम देखलू जे बहुतो बच्चा फल खेबाका के बजाय मीठा पकेटवला खाद्य पदार्थ अधिक पसन्द करैत अछि।
ई आदत भविष्य में स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न कय सकैत अछि। एहि लेल माता -पिता के सावधान रहबाक चाही।
सच कहू तऽ घरक रसोइया मे बनल साधारण भोजन अक्सर शरीर लय बहुत उत्तम विकल्प होइत अछि।
हँ, कियकि ओ स्वच्छ, ताजा आ नियंत्रित सामग्रीह से तैयार कैल जाइत अछि।
हमरा लागैत अछि जे भोजनक मात्रा धीरे -धीरे कम या अधिक करबाक बजाय सन्तुलित रखबाक चाही।
बिलकुल, कियेकि बहुत कम भोजन आ बहुत अधिक भोजन दुनू शरीर लेल हानिकारक होइत अछि।
कहली हम पढ़लौं जे राति में बहुत देर से भोजन करनाय स्वस्थ कलेल उचित नहि मानल जाइत अछि।
हँ कियेकि रातिक समय शरीर विश्रामक तैआरी करैत अछि। भारी भोजन नहि चाहैत छी।
सच कहू तऽ स्वस्थ भोजन आदत बनाय मे, समय लगैत अछि मुदा एकर लाभ पूरा जीवन भटैत अछि।
बिलकुल क्यकि स्वास्थ अचानक नय बनत। बल्कि रोज छोट -छोट निर्णय स बनैत अछि।
हमरा विश्वास अछि, जे -जे लोक भोजन के केवल स्वाद नहि बल्कि स्वस्थ दृष्टि से देख लागत बहुत रोग कम सकैत अछि।
हँ बिलकुल कियाकि सही भोजन स्वयं से एक प्रकारक सुरक्षा कवच जे काज करत अछि भोजन मानव जीवनक मूल आधार अछि। आज हम सोची समझी कई पौष्टिक संन्तुलन स्वच्छ आ समय पर भोजन करबाक आदत विकसित करब तऽ हम केवल रोग से बची सकब से नहि बल्कि शारीरिक शक्त मानसिक स्पष्टता कार्य क्षमता दीर्घकालीन स्वासथ्य सेओ प्राप्त कये सकब जे सफल आ सुखी जीवन लेल अत्यन्त आवश्यक अछि।
खलिय हम सोचैत छलू जे हमसब जे भोजन करैत छी ओ केवल आइनिक स्वस्थ-स्वस्थ नहि बल्कि दस पन्द्रह वर्ष बाद स्वस्थ सेहो निर्धारित करैत अछि।
हँ बिलकुल कियकि शरीर अचानक बीमार नहि हौत अछि बल्कि बरसों तक चलनियान गलत आदत धीरे-धीरे समस्या उत्पन्न करैत अछि।
हाँ।